हेलो नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक मित्र आइ हम भारतक नदीक सभक बारेमे विस्तार सँ गप्प करय चाहैत छी कारण भारतक नदी केवल पानिक स्रोत नहि बल्कि कृषि संस्कृति इतिहास धर्म पर्यावरण आर लोकजीवनक विकास मे बहुत महत्व पूर्ण योगदान दैत छति
हँ बिलकुल सही कहि रहल छली आ कारण भारतक लगभग प्रत्येक पेघ सभ्यता ककरो ने ककरो नदीक किनार विकसित भेल छल जाहि से लोक सब पानी खेती यातायात आ जीवन प्र जीवन प्रयाग सुविधा सहज रूप से प्राप्त होइत छल
बिलकुल हमरा सभ पा पहिले गङ्गाक नाम मोन पड़ैत अछि कारण ई भारतक सब सँ प्रसिद्ध नदी सबमे एकटा मानल जाइत अछि आ करोड़ो लोक एहि नदी के श्रद्धा सम्मान आ आस्था के दृष्टि से देखत अछि
गंगा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहि छथि बल्कि हुनकर पानी से बहुत पैघ क्षेत्र मे खेती होइत अछि जाहि से लाखो किसान अपन परिवारक जीविका सफलता पूर्वक चलबैत छथि
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे गंगा किनार बसल नगर सब संस्कृतिक महत्व सेहो बेसी अछि ओहर वर्षाभरि धार्मिक आयोजन मेलना आ सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होइत रहत अछि
ई सही बात अछि कारण गंगा किनार बसल कतेको प्रसिद्ध नगर भारतक इतिहास संस्कृति आ पर्यटटक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण मानल जायत अछि
बिल्कुल गंगाक बाद हमरा यमुनाक नाम सेहो बहुत महत्वपूर्ण लगैत अछि कारण ई नदी सेहो उत्तर भारतक लोक जीवन कृषि आ धार्मिक परम्परामे विशेष स्थान राखैत अछि
बिलकुल बिलकुल यमुनाक पानीस सेहो अनेक क्षेत्र मे खेती होइत अछि आ बहुत गोटे लोक अपन दैनिक आवश्यकता लेल एहि नदी पर निर्भर रहैत छथि
बिलकुल हमरा ई जानी बहुत खुशी होइत अछि जे भारतमे इहो अनेको नदी अछि जे देश अलग अलग राज्य सभे जोड़ैत छथि आ विकास पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
वास्तवमे नदी सब केवल पानिक स्रोत नहि छथि अ बल्कि व्यापार पर्यटन मत्स्य पालन सिंचाइ आ पर्यावरणक सन्तुलन बनौने रखबामे सेहो बहुत उपयोगी छथि
बिलकुल ब्रह्मपुत्र नदी क बारे मे सेहो बहुत सुनैत छी कारण ई विशाल नदी अपन तेज प्रवाह प्रगतिक सौन्दर्य आ पूर्वोत्तर भारतक जीवनमे महत्वपूर्ण योगदान लेल प्रसिद्ध अछि
बिलकुल ब्रह्मपुत्रक किनारक हरियर वातावरण विशाल मैदान आ प्रकृतिक दृश्य पर्यटक सबके बहुत आकर्षित करैत अछि आ ओ क्षेत्रक आर्थिक विकास मे सेहो सहयोग करैत अछि
बिलकुल हमरा लागत अछि जे नदी सभ केवल मनुष्य लेल नहि बल्कि माछ पक्षी जलचर आ अनेक प्रकारक जीव जन्तु जीवनक आधार से होइत छथि
अहाँ सही कहल रहैल छी कारण जे नदी स्वच्छ रहत तऽ पर्यावरण स्वास्थ्य रहत आ जीव जन्तु के सेहो सुरक्षित जीवन भेटत
बिल्कुल गोदाावरी नदी भारतक महत्वपूर्ण नदी सभमे से गिनल जाइत अछि आ दक्षिण भारतक कतेको क्षेत्रमे खेती आ लोकक जीवन आधार मानल जाइत अछि
बिलकुल गोदावरीक अतिरिक्त कृष्णा नदी सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि कारण ओहो लाखो लोक के पानि उपलब्ध कराबैत छथि आ कृषि विकास मे सहयोग करैत अछि
बिल्कुल मित्र नर्मदा नदीक प्राकृतिक सौन्दर्य चर्चा सेहो बहुत सुनैत छी कारण ओहि किनारक पहाड़ जंगल आ घटना सब देखल लोक बहुत जायत अछि
नर्मदा नदी किनारक दृश्य बहुत मनमोहक मानल जाइती अति आ प्राकृतिक प्रेमी लोक सब ओते घूमबाक के बहुत इच्छा रखैत छथि
बिल्कुल कावेरी नदी दक्षिण भारतक बहुत महत्वपूर्ण नदी मानल जाइत अछि आ ओतु कृषि संस्कृति आ आर्थिक विकासमे विशेष योगदान दैत छथि
काबेरी नदी के पानी से अनेक राज्य सब किसान लभामित होने छथि आ धान गन्ना आ अन्य फसलक खेती सफलता पूर्वक करैत छथि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे नदीसभक कारणे भारतमे हरियर खेत सुन्दर बगीचा आर समृद्ध कृषि सम्भव भ सकैत अछि
बिलकुल कारण जे पर्याप्त पानी नहि रहत तऽ खेती कठिन भए जायत आ खाद्य उत्पादन पर सेहो प्रतिकूल प्रभाव पड़त
बिल्कुल हमरा ई बात सेहो महत्वपूर्ण लागैत अछि जे नदी सब भूजलके संन्तुलित रखब आ वातावरण जीवनदायक बनाब रखब सहायता करैत अछि
नदी सब वर्षा जल के सग्रहित कई प्राकृतिक संन्तुलन बनैने रखैत छथि आ अनेक क्षेत्र मे सुखा प्रभाव कम कराबै मे सेहो सहयोग करैत छथिन
बिल्कुल आबाक समय मे नदी प्रदूषण एकटा पैघ समस्या बनि गेल अछि जहि कारण सभ नदीे के नदी स्वच्छ रहबाक लेल जागरूक होयबाक आवश्यक अछि
यदि हम सब प्लास्टिक कचरा आ गन्दा पदार्थ नदी मे फेेकब तऽ नदी पानी दूषित भय जायत आ पर्यावरणक बहुत नुकसान होयत
बिलकुल हमरा लागत अछि जे विद्यालय स्तर से बच्चा सबके नदी संरक्षण महत्व सिखाबैक आवश्यकता अछि जहि से भविष्य ओ सब प्रकृतिक रक्षा करथि
ई बहुत नीक विचार छी कारण छोटपन से जागरूकता बढ़ला भविष्यक पीढ़ी पर्यावरण प्रति आर बेसी जिम्मेदार बनत
बिलकुल जब प्रत्येक नागरिक अपन जिम्मेदार बुझावत आ नदीमे गन्दगी नहि फेंकत तऽ भारत तक नदी सब फेरस बहुत स्वच्छ आ सुन्दर बनि सकैत अछि
सरकारक प्रयासक संग संग सामान्य नागरिकक सहयोग सेहो बहुत आवश्यक अछि कारण बिना जन सहभागीता नदी संरक्षण कठिन बन सकेत छथिन
बिल्कुल हमरा भारतक नदी सभ पर बहुत गर्व अछि कारण ई सब केवल प्रत्येक सम्पत्ति नहि ह बल्कि देशक सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक धरोहर सेहो छथि
हमरो ई मानव अछि जे नदी सभक सम्मान करब स्वच्छता बनौने रखब आ हुनकर संरक्षण करब प्रत्येक नागरिकक नेतिक कर्तव्य अछि
बिल्कुल आइ अहाँ भारतक नदी सभक विषय मे गप कर हमरा बहुत किछु नव जानकारी भेटल आ अब हमारी नदी संरक्षण महत्व आब बेसी बुझा गेल अछि
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल जे हम दुनू मिल के एहन उपयोगी विषय पर विस्तार से चर्चा कर लिय आब प्रकृतिक महत्व आर नीक जकाँ बुझलियो
हमरा पूरा विश्वास अछि जे हम सभ मिलकर भारतक नदी सब के स्वच्छ सुरक्षा आ प्रदूषण मुक्त रखबाक प्रयास करबाक तऽ आने वाल पीढ़ी सेहो एकर पूरा लाभ उठा सकत
बिलकुल भारतक नदी सब केवल प्राकृतिक संपत्ति नहि छथि बल्कि देशक थिक विकास कृषि उत्पादन उद्योग पर्यटन आ लाखो लोको दैनिक जीवन के सफल रूप से चलाब मे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि जाहि कारण हुनकर संरक्षण सबक साझा जिम्मेदारी बनैत अछि
बिलकुल हमरा लागत अछि जे नदीक पानि से केवल खेत मे सिंचाई नहि होइत अछि बल्कि गामक आ शहरक लोक सभ के पिबैक पानि घरेलू उपयोग आ अनेक आवश्यक काज लेल भेटत पर्याप्ता सहयोग भेटैत अछि
बिलकुल कारण भारतक बहुत रास शहर आ गाम अपन दैनिक जलापूर्तिक लेल नदी सब पर निर्भर छथिन त नदी स्वच्छ रहब बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल हम किताब मे पढ़ने रही कि नदी सब पर बनल बाँध आ जलाशय वर्षाक पानी के संग्रहित करैत अछि जहि से सूखक समय मे किसान सभके सिचने लेलन पानि उपलब्ध भऽ सकैत अछि
बानधक माध्यम से केवल खेती मे सहायता नहि भेठैत छै बलकि जल विद्युत उत्पादन सेव होइ त छी जाहि से देश मे बिजलीक आवश्यकता पूरा करबा मे महत्वपूर्ण सहयोग भेटैत अछि
बिल्कुल हम बुझाबैत अछि जे नदीसभ पर्यटक विकास मेहो बहुत योगदान दैत छथि कारण बहुत लोग नदी कर किनार घुमाए प्रकृतिक सौन्दर्य देखेल आशान्त वातावरण आनन्द लेबबाक लेल जाइत छथि
ह गङ्गा घाट नर्मदा किनार ब्रह्मपुत्र विशाल प्रभा आ कबरिक प्रकृतिक दृश्य पर्यटक सबके बहुत आकर्षित करैत अछि जाहि से स्थानीय लोकोग सब के रोजगारक अवसर सेहो बढैत अछि
बिल्कुल नदीक किनार बसल गाम आओ शहरमे खेतीके विकास अधिक देखत लेल भेटैत अछि कारण उपजाउ माटी आ प्रत्येक पानिक उपलब्ध फसलक उत्पादन बेसी होइत अछि
बिलकुल ई कारण अछि जे भारतक अनेक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र नदी घाटी मे विकसित बैल अछी जते किसान सब वर्ष भरी विभिन्न प्रकारक फसलक खेती सफलता पूर्वक करैत छथि
बिलकुल मित्र हमरा लागत अछि जे प्रत्येक नागरिकक वर्षमे कमसँ कम एक बार नदी सफाइ अभियान भाग लेबाक प्रयास करत चाही जाहिसँ समाजमे सकारात्मक सन्देश जाय
यदि नदी सब यदि नदी सब दूषित भए जाय तऽ केवल मनुष्य नहि बल्कि माछ कछुआ पक्षी आ अनेक जीव जन्तुक जीवन पर सेहो गंभीर असर पड़त
बिलकुल आबक समय मे बढ़ैत प्रदूषण प्लासस्टिक आ औद्योगिकीकरण फेहोर नदी सभ लेल एकटा पैघ चुनौती बनि गेल अछि जही पर सभी के मिली कर ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
हँ हम सब जे अपन घरक कचरा प्लास्टिक अ गन्दा पदार्थ नदी में नही फेके आ आन लोक सभके सेहो जागरूक करैत ह नदी संरक्षणमे बहुत योगदान दे सकैत छी
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे विद्यालय महाविद्यालय आ समाजमे नदी संरक्षण विषयपर नियमित कार्यक्रम आयोजित होयबाक चाही जाहिसँ लोक सभमे पर्यावरण प्रति जिम्मेदारी भावना पड़त
जागरूक नागरिक अ सबसँ पैघ शक्ति होइ छथिन कारण जखन समाज स्वयं प्रकृतिक रक्षा लेल आगे आबैत अछि तऽ सकारात्मक परिवर्तन जल्दी देखे लेल भेटैत छी
बिलकुल भारतक नदी सब किनार अनेक धार्मिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइत अछि तो स्थान सभक स्वच्छता आ विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
धार्मिक श्रादधक संग संग पर्यावरणक सम्मान करब से आवश्यक अछि जहि से नदीक पानी स्वच्छ रहै आ प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहै
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे प्रत्येक नागरिक वर्षमे कमसँ कम एक बार नदी सफाइ अभियान भाग लेबाक प्रयास करय जहिस समाजमे सकारात्मक संन्देश जाय
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छी कारण छोट छोट प्रयास मिल के पैघ परिवर्तन आनेय मे सफल भए सकैत अछि
बिल्कुल मित्र भारतक नदी सब देशक संस्कृति इतिहास कृषि पर्यावरण आ आर्थिक विकासक आधार छथि तैँ हुनकर महत्व बुझाबै प्रत्येक व्यक्तिक लेल आवश्यकता अछि
जखन विद्यार्थी नदी सब महत्व बुझै तऽ ओ भविष्य मे प्रकृतिक संरक्षण लेल जिम्मेदार नागरिक बनी सकत
हमरा विश्वास अछि जे स्वच्छ नदी रहत तऽ स्वच्छ वातावरण रहत स्वच्छ समाजपर बनत आ देशक विकासमे सेहो सकारात्मक प्रभाव पड़त
पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छी जे ओ प्राकृतिक सम्पत्तिक के रक्षा करै
हमरा भारतक नदीसभपर गर्व अछि कारण ईसभ देशक सभ्यता संस्कृति आ विकासक निरन्तर साक्षी रहल छथि
हमरो गर्व अछि जे भारत एहन‌ देश छै जते अनेक महत्वपूर्ण नदी सब अपन पानी से करोड़ो लोकक जीवन के समृद्ध बनाबै छथि
बिल्कुल आब हमरा नदीसभक महत्व पहिले स‌ बहुत बेसी स्पष्ट बुझा गेल अछि आ हम सदिखन नदी स्वच्छ रखबाक प्रयास करब
हमरो ई संकल्प प जे हम स्वयं प्रदूषण नहि करब आ आन लोक सब सेहो नदी संरक्षण क्षण लेल प्रेरित करब।
बिल्कुल मित्र जँ हम सब अभी जिम्मेदारी ईमानदारी सँ निभायब तो आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ नदी स्वच्छ वातावरण आ स्वच्छ जीबन भेटत
भविष्य सुरक्षित बनाबे लेल आइयेसे प्रकृतिक रक्षा करब आवश्यक अछि कारण प्रकृतिक स्वास्थ्य रहत तखनिए मानव जीवन सुखी रहत
बिल्कुल मित्र हमरा आजुक चर्चा सँ बहुत किछु सीखबाक अवसर भेटल आ हम नदी संरक्षण विषयमे बेसी जागरूक भर गेल अछि
ठीक तब आब बादमे बात होएत धन्यवाद